हो नकार कठ
नमस्कार नमस्कार मित्र तऽ आइ हम इंटरनेट आ आधुनिक जीवन पर चर्चा करय चाहैत छी। हमरा लागे छै जे न्नट आजुक समयक सबस प्रभावशाली अविष्कार सबमे से एक बनि गेल छै। जी बिना आधुनिक जीवनक कल्पना करनाइ कठिन भइ गेलल छै।
बिलकुल अहाँ बिलकुल सही कह ली इन्टरनेट केवल एक तकनीक सासाधन नहि रहल बल्कि शिक्षा व्यापार संसारन मनोरञ्जन आ जानकारीक एक विशाल संसार बनि गेल छै।
काल्हि हम सोचैत छलहुँ जे किछु दशक पहिने जकरा लेल दिन या सप्ताह लागै छै ओ काज अब किछु क्षण मे सम्भव बहि जाइत छै।
बिलकुल जानकारी प्राप्त करनाइ दूर दराजक लोक सम्पर्क करनाइ आ विभिन्न सेवा सभक उपयोग करनाइ बहुत आसान भए गेल छै।
हमरा लागे छै जे इन्टरनेट शिक्षा क्षेत्रमे बहुत पेघ परिवर्तन आने छै। आ बीजा छी दुनिया कोनो कोना से ज्ञान प्राप्त कै सक छै।
बिलकुल सी क लए अब एक विद्यार्थी घर बैसल बैसल विश्व स्तरीय पाठ्यक्रम व्यख्यान अध्ययन सामग्री घर पहुँच बना सक छै।
सच कहू त ग्रामीण क्षेत्र विद्यार्थी सब लेल ई एक महत्वपूर्ण अवसर बनी बनेल छै
बिलकुल जानकारी आ शिक्षा पर पहुँच बढ़ला से सिखबाक समावना सेहो बढ़ल छै।
ह तऽ कालहि हम सोच छलहुँ जे व्यवसायक क्षेत्रमे सेहो इंटरनेट क्रान्तिकारी परिवर्तन आनल छै।
बिलकुल हमरा लागैत छै जे सञ्चारक क्षेत्रमे इंटरनेट सभसँ बेसी प्रभावशाली साबित भेल छै।
हँ ई तो सी कहल अब हजारो किलोमीटर दूर रहहिने पर व्यक्तिसँ क्षण मे बातचीत सम्भव छै।
बिलकुल सच कहू तऽ परिवारक सदस्य अलग अलग शहर या देशमे रहती तखन इन्टरनेट हुनका सभसँ जोड़ि के रखैत छै।
बिलकुल सही बात दूरी भौतिक रूप से जरूर होइ छथि मुदा संवादक सुविधा बहुत आसान भए गेल छै।
बिलकुल। क्हि हम सोचैत छलहुँ जे मनोरञ्जनक क्षेत्रमे सेहो महत्वपूर्ण रूपसँ बदलि गेल छै।
बिलकुल बिलकुल सगीत चलचित्र वृत चित्र खेल आ अनेका प्रारक सामग्री आ तुरन्त उपलब्ध होइ जाय छै।
बिलकुल मुद्दा हमरा लागैत छै जे इन्टरनेट अत्यधिक उपयोग कतको समस्या से उत्पन्न कहि सकैत छै।
सही कयलनि समयक दुरुपयोग ध्यान भग होयब आ गलत जानकारी प्रसार जकर चुनौती सेहो मौजूद छथिन
बिलकुल। सच कहू तऽ तकनीक स्वयं खराब नहिही होइत छै मुदा ओकर उपयोग कोना कयल जाय ई अधिक महत्वपूर्ण बात छै।
बिलकुल बिलकुल जँ इंटरनेट उपयोग सिखबाक विकास करबाक आ सकारात्मक कार्य लेल कयल जाय तऽ ई बहुत उपयोगी साधन बनि सकैत छै।
बिलकुल हमरा लागैत छै जे भविष्यमे इंटरनेट या कृत्रिम बुद्धिमता मिलके और पै परिवर्तन रनत
हँ ई तऽ सही कहले तो आने वाला समय मे तकनीक शिक्षा स्वास्थ व्यापार अवैज्ञानिक शोध सबके और प्रभावी बना सकै छी।
बिलकुल बहुत रोचक चर्चा चलि रहल छै मुदा सामाजिक जीवन पर इंटरनेट प्रभाव युवा पीढ़ी पे बदलैत आदत आ डिजिटल भविष्य पर आओर विस्तारसँ चर्चा करबाक बकी छै।
बिलकुल बिलकुल सहिी गेलँ इंटरनेट आधुनिक सभ्यातक एहन हिस्सा बनि गेल छै जाहि प्रभाव जीवनक लगभग प्रत्येक क्षेत्र पर देखल जा सकै छै।
बिलकुल। सामाजिक जीवनपर इंटरनेट प्रभाव बहुत गहरा भेल छै एहि लोकसभक संवाद सोच विचार आ जानकारी प्राप्त करबाक तरीका पहिनेसँ बहुत बदलि गेल छै तोरा की लागल छै।
हँ हमनो ओ लागै छै काली हम सोचे छलहु जे पहिने अ जकरा बारे मे जानकारी प्राप्त करबा लेल पुस्तकालय जाय पड़ैत छल आब ओ जानकारी किछु क्षण मे उपलब्ध भय जाइत छै।
सही कहली ज्ञान पर पहुँच बढ़ल अछि मुद्दा एकरा सङ्ग सही आ गलत जानकारी से अन्तर बुझवानइ सेहो आवश्यक भहि गेल छै।
हमरा लागैत छै जे आजुक युवा पीढ़ी तकनीकक संगङ्ग बहुत जल्दी जुड़ि जाइत छै आ नवा चीज सिखाबयमे सेहो बहुत तेज होइ छै।
बिलकुल।
हेलो।
हेलो। बिलकुल सही करली सच कहू तऽ इंटरनेट बहुते युवा के यहप पर प्रतिभा दुनिया धरि पहुँचे के अवसर देैत छै।
हँ केओ शिक्षण सामग्री बनाबै छथि केओ कला प्रस्तुत करै छथि केओ व्यवसाय शुरू करै छथि आ किओ ज्ञान साझा करै छथि।
बिलकुल काली हम एक युवा पर कहानी पढ़ैत छलहुँ जे एक छोट ग्राम से रहिके डिजिटल माध्यम से उपयोग उद्योग से हजारू लोक घी अपन विचार पहुँचा रहल छथिन।
बिलकुल सही बात तकनीक भौगोलिक दूरी के बहुत हद तक कम गय दे छै हमरा लागैत छै जे डिजिटल युगमे सबसे महत्वपूर्ण कौशल निरन्तर सखैत रह छै।
बिलकुल जे व्यक्त सिखनाइ छोड़ दे तऽ बदल समयक स चलनाइ कठिन होइ सक छै।
सच कहू त आ केवल विद्यालय या महाविद्यालय शिक्षा पर्याप्त नह बुझाबैके पड़े छै।
बिलकुल जीवन भर सिखबाक मानसिकता आओर सफलता लेल बहुत आवश्यक मानल जाइत छै।
तऽ काल्हि हम सोचैत छलहुँ जे तकनीकक कारण बहुत नवा रोजगार क्षेत्र सेहो उत्पन्न भेल छै।
बिलकुल कतको एहन क्षेत्र छथिन जकर कल्पना किछु दशकक पहिने कठिन छल मुद्दा आप ओ महत्वपूर्ण पेशाक रूप ल चुकल छथि।
हमरा लागैत छै जे भविष्यमे कौशलक महत्व डिग्रीमे बेसी बढ़ि सकैत छै।
बिलकुल सही कहल ज्ञानक व्यावहारिक उपयोग या समस्या समाधान क्षमता बहुत महत्वपूर्ण बनल जा रहल छै।
सच कहू तो इंटरनेट दुनिया प्रतियोगित के सेहो बढ़ा दे छै।
ह बिलकुल बधा एकरा स अवसर सेहो बढ़ल छै आब व्यक्ति केवल स्थानीय स्तर पर नहि बल्ि वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर रहल सकैत छै।
ह सी कहलहु काली हम एक प्रेरणदायक विचार पढ़लहु जानकारी शक्त नह छै बल्कि जानकारी सी उपोग शक्त छै
बिलकुल बिलकुल ई बात बहुत गहरी छै केवल ज्ञान प्राप्त करनाइ पर्याप्त नहि बल्ि ओकर उपयोग करनाइ महत्वपूर्ण छै
हँ हमरा लागैत छै जे भविष्य ओहि लोकक होइ छै एकन तकनीकक उपयोग करैत हुए मानवीय मूल्य आ रचनात्मक के सेहो सङग लेल सकैत छै
बिलकुल तकनीक साधन हो सकैत छै मुदा सोच कल्पना व नैतिकता स लिखन मनुष्य सबस पैक शक्ति रहत
हमरा विश्वास छै जे िजिटल युगमे अवसरक कमी नह रहै आवश्यकता केवल सी दिशा अनुशासन न निरतर प्रयास रहै
बिलकुल सही कयल जे व्यक्ति सिखैत रहत बढ़ैत बदलैत रहत आ सकारात्मक सोच सङग आगा बढ़त तऽ भविष्यके चुनौती आ अवसर दुनू सफलता पूर्वक सामना करि सक
बिलकुल बिलकुल भविष्य्यक चर्चा करैत समय यही बात के नहि बिसरबाक चाही जे प्रत्येक पीढ़ीके सामने अपन अपन चुनौत अवसर रहैत छै
बिलकुल काली हम सोचैत छल छ हमर पूर्वज उत्स बिना आधुनिक तकनीक से ओ बहुत उपलब्धि प्राप्त कयलेनि
हँ ई त सी कलै साधन बदलैत रहै छै मुदा मेहनत इमानदार आ दृढ़ संकल्प महत्व सिक सन रह छै।
सच कहू तऽ बहुत लोक सफलता देखैत छथिन मुदा असफलता पाचक संघर्ष नहि देखैत छथि।
बिलकुल बिलकुल प्रत्येक उपलब्धि पछा असंख्य घटाक अभ्यस धैर्य त्याग छिपल रहै छै।
बिलकुल हमरा लागैत छै जे युवााववस्था जीवनक सभसँ महत्वपूर्ण समय होइत छै किियकि यही समय लेल गेल निर्णय भविष्यके प्रभावित करैत छै
हँ यही कारण समयक सही उपयोग करना बहुत आवश्यक मान जाय
काली हम एक विचार पढ़लहु समय संसारक सबसे मूल्यवान सम्पत्तति छै लि एक बेर गेल समय फेर वापस नहिही आबैत छै
ई बात तऽ बिलकुल सत्य छै धन फेर कमाओल जा सकैत छै मुदा समय वापस नहि लायल जा सकैत छै
बिलकुल हमरा लागैत छै जे सफल लोकसभ समयक महत्व बहुत नीकसँ बुझित छथि
बिलकुल बिलकुल ओो लोग प्रत्येक दिन के अपना लक्ष्य दिशामे एक कदम आगे बढ़बाक अवसर माने छथि
बिलकुल सच कहू त केतको बेर लोक असफलता से घबरा जाइत छथि आ प्रयास छोड़ी देैत छथि
सही बात मुदा इतिहास देखखल जाइ तऽ अधिकांश मान उपलब्धि लगातार प्रयासक परिणाम रह छै
बिलकुल बिलकुल कानी हम सोचैत छलहुँ जे व्यक्ति प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा सुधार करैत रहैतइ किछु वर्ष बाद परिणाम बहुत पघ भए सकैत छै
हँ छोट छोट सकारात्मक आदत सब समयक संगङग बहुत पैघ परिवर्तन आने छै
बिलकुल हमरा लागैत छै जे आत्मविश्वास सफलता लेल बहुत आवश्यक छै
बिलकुल बिलकुल जब व्यक्ति स्वर्ण पर विश्वास नहि करै तऽ दोसर लोकक विश्वास सेहो प्राप्त करना ही कठिन भए जाए
सच कहू त आत्मविश्वास आत्मविश्वास अर्थ अहंकार नहि बल्कि अपन क्षमता पर विश्वास होइत छै
सही कहल आत्मविश्वास व्यक्ति के कठिन परिस्थिति मे सेहो आगे बढ़ावा शक्ति द छै
बिलकुल कालहि हम एक प्रेरणादायक वाक्य पढ़लहु सपना ओ न जे निद्र के निद्रा मे देखल जाय सपना ओ छै तोरा निद्रा नहिह आबेते ई बात ए पीजे अब्दुल कलाम द्वारा कहल गेल छै तोरा की लागै छै बिलकु कि कहय छै
हँ ई तऽ बात बहुत हमार पूर्व राष्ट्रपति ए पीजे अब्दुल कलाम द्वारा कहि जाय आ ई विचार तऽ युवा सभमे बहुत प्रेरणा दे सकैत छै या कि वेघ लक्ष्य लेल पेघ समर्पण आवश्यक होइ छै हमरा लागै छै जे ज्ञान ज्ञान मेहनत आ अनुशासन एक सग मिल क असाधारण परिणाम दे सकै छै
बिलकुल यी तीन गुणक संयोजन व्यक्तिमे भीड़ अलग से पहचान दैत छै
बिलकुल हमरा विश्वास छै जे व्यक्ति अपन लक्ष्य स्पष्ट रखत समयक सम्मान करत आ निरन्तर सिखैत रहत सफलता देर सवेर अवश्य भटे
बिलकुल सही कहलह जीवनक यात्रा मे सबसे महत्वपूर्ण बात ई छै जे व्यक्ति रुकै न बल्कि प्रत्येक अनुभव से शिकखत हुए लगातार आगाँ बढ़ैत रहै चलक ठीक छै फर विस्तार से कखनो बात करब
बिलकुल फ विस्तार से बात करब तऽ ठीक छै